नमस्कार
की हाल चाल अछि
सब ठीक छै अपन सुनाउ
सब ठीक मित्र बहुत दिन भर गेल अहाँ आराम से गपशप नहि भेल आ समय भेटल तऽ सोचलहु अहाँ एकटा आधुनिक आ महत्वपूर्ण विषय पर विस्तारित बातचीत करू जाहिसँ दुनू गोटक ज्ञान आरो बढ़ए
हँ अब कहो जे आइ कोन विषय पर विस्तार से चर्चा करब
आइ हम सोशल मीडिया के बारेमे विस्तारसँ गपशप करब कियकि तू आकई सोशल मीडिया डिया मे दुनिया भरक करोड़ो लोकक जीवन शिक्षा मनोरञजन व्यापार आ संस्कारक बहुत महत्वपूर्ण भाग बनि गेल अछि
बहुत नीक विषय चुनलियय मित्र हम प्रतिदिन सोशल मीडिया उपयोग करैत छी मुदा एकर इतिहास उपयोगितता लाभ हानि आ भविष्यके बारेमे विस्तार सँ जान चाह छी
बिल्कुल मित्र सोशल मीडिया एहन डिजिटल माध्यम अछि जहि के माध्यमसँ लोकसभ मोबाइल कम्प्यूटर आ इंटरनेट केर सहायता सग दुनियाक कोनो भागमे बैसल लोकक तुरन्त बातचीत फोटो वीडियो विचार आ जानकारी साझा कर सकैत छथि
हँ आइ सोशल मीडिया केवल मनोरञ्जन धरि सीमित नहि रहल बल्कि शिक्षा व्यापार समाचार रोजगार प्रचार प्रसार सामाजिक जागरूकता अ न नव नव जानकारी प्राप्त करबाक सेहोव महत्वपूर्ण मध्यम बनि गेल अछी
बिलकुल मित्र सोशल मीडिया पर लोकसभ अपन परिवार मित्र शिक्षक सहकर्मी आ विभिन्न देशक लोकसभा जुड़ल रहैत छथि जहिसँ दूरदराज मे रहितो आपसी सम्पर्क बहुत सहज भर जायत अछि
बिलकुल सोशल मीडिया पर बहुत प्रकारक सामग्री उपलब्ध रहैत अछि जाहिमे शैक्षणिक वीडियो समाचार गीत संगीत हास्य कार्यक्रम खेलक जानकारी विज्ञान स्वास्थ्य यात्रा आ विभिन्न विषयक जानकारी शामिल रहैत अछि
बिलकुल मित्र बहुत विद्यार्थी सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई परीक्षा तैयारी भाषा से सीखब कम्प्यूटर कौशल विकसित करब आ विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी करब कर छी
बहुत व्यवसाय सेहो सोशल मीडिया पर अपन वस्तु आ सेवा क प्रचार करैत छथि जाहि से हुनका अधिक ग्राहक भेटैत छथि आ व्यापारक विकासमे सहायता भेटैत अछी
बिल्कुल मित्र सोशल मीडिया प्रतिभाशाली लोकक लेल सेहो महत्वपूर्ण मंच अछि कियत गायक कलाक शिक्षक लेखक फोटोग्राफर आ अन्य रचनात्मक लोक अपन प्रतिभा दुनिआके सामने प्रस्तुत कर सकैत छथि
बिलकुल बहुत बे सामाजिक अभियान रक्तदान पर्यावरण संरक्षण आपदा रहत स्वास्थ्य जागरूकता आ अन्य जनहितक कार्यक्रम सब सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत तेजी से लोक सब धरी पहुँचेैत अछि
बिल्कुल मित्र सोशल मीडिया उपयोग करैत समय आ गलत जानकारी मे अंतर बुझा बहुत आवश्यक अछि किया तक कखनो कखनो अपुष्ट आ गलत जानकारी सेहो तेजी संग फैल सकैत अछि
हँ एहि कारण से कोनो समाचार वा जानकारी साझा करबाक पहिने विश्वसनीय स्रोत से ओकर सतता अवश्य जाँची लेबाक चाही
बिल्कुल मित्र सोशल मीडिया उपयगैत समय अपन व्यक्त व्यक्तगत जानकारीाससवर्ड बैंक सम्बन्धी सूचना आ निजी दस्तवेज सुरक्षित रखब सेहो बहुत आवश्यक अछि
सबस सम्मान पूर्वक व्यवहार करबाक चाही आ ओकर से अपमानजनक भाषा झगड़ा गलत टिप्पणी करबा से बचवाक चाही
बिल्कुल सोशल मीडिया उपयोग समय सीमित रखब सेहो जरूरी अछि किए तक अत्यधिक उपयोग पढ़य काज स्वास्थ्य आ पिवारिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ि सकैत अछि
हमरा लगैत छै जे सोशल मीडिया सहि जिम्मेदारी पूर्ण असन्तुलन उपयोग कैल जाइ त ज्ञान रोजगार शिक्षा व्यापार आ समाज सेवा लेल बहुत उपयोगी बनि सकैत अछि
बिलकुल सही कहहिलहु मित्र तकनीकी स्वयं नीक आ खराब नहि होइत अछि बल्कि ओकर उपयोग केना कयल जाइत अछि ई समस्त महत्वपूर्ण बात होइत अछि
ह सोशल मीडिया के बारे मे जतेक विस्तरस जानकारी देली ताहि से हमरा बहुत ज्ञान प्राप्त भेल अब हम सोशल मीडिया उपयोग सोची समझी के जिम्मेदारी से आ सही उद्देश्य लेल
बिलकुल मित्र बिलकुल सोशल मीडिया आइ केवल व्यक्तिगत बातचीत माध्यम नहि रहल बल्कि विद्यालय महाविद्यालय कंपनी संस्कारी संस्था व्यापारी कलाकार शिक्षक आ समाजसेवी संस्था सभ सेहो अपन जान जानकारी योजना आ गतिविधि लोकसभक धरि पहुँचाबाक लेल एकर व्यापक उपयोग करैत छथि
बिलकुल कोरोना महामारी समय सोशल मीडियााक के महत्व आओर बढ़ि गेल छल की एक त विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाइ करै छले बहुत कम्पनी घर से काज करब शुरू केयने छल आ लोक सब अपन परिवार आमित सबके डिजिटल माध्यममे सम्पर्क रहै छला
बिलकुल मित्र बिल्कु सोशल मीडिया पर प्रतिदिन करोड़ो लोक अपन विचार अनुभव फोटो वीडियो कभी कहानी गीत यात्रा अनुभव शिक्षा संबंधी सामग्री आ विभिन्न प्रकारक रचनात्मक कार्य सजा करैत छथि जाहिसँ दुनिया भरक लोकसभ एक दोसरास सीखबाक अवसर प्राप्त करैत छथि
बिलकुल बहुत शिक्षक सोशल मीडिया माध्यम से कठिन विषय के सरल भाषामे पढ़बै छथि जाहि से गाम घर मे रहय वाला विद्यार्थी सेहो गुणवत्तता पूर्ण शिक्षा निःशुलक प्राप्त कर सकैत छथि
बिल्कुल मित्र सोशल मीडिया नव व्यवसाय शुरू करैत लोकसभक लेल बहुत उपयोगी साबित भेल अछि किया तक तब कम खर्च मे अपन वस्तु आ सेवाक प्रचार दुनिया भरक ग्राहक पहुँची पहुँचायल जा सकैत अछि
बिल्कुल बहुत छोट व्यवसाय करेलू उद्योग हस्त शिल्प कपड़ा भोजन सामग्री आ अन्य स्थानीय उत्पाद सोशल मीडिया के माध्यम से लोकप्रिय भयके हजारो ग्राहक धरी पहुँच गेल छै
बिल्कुल मित्र सोशल मीडिया पर प्रेरणाादायक भाषण सफल लोकसभक अनुभव स्वासथ्य संबंधी जानकारी जानकारि व्यायाम योग भाषा शिखबाक पाठ आ रोजगार संबंधी मार्गदर्शन सेहो बहुत मात्रामे उपलब्ध रहैत अछि
बिल्कुल जे कोनो विद्यार्थी प्रतिदिन सीमित समय तक सोशल मीडिया उपयोग केवल पढ़ाइ ज्ञान आ कौशल विकास लेल करैत अछि तऽ ओ अपन भविष्य के आओर बेहतर बना सकैत
बिल्कुल सोशल मीडिया पर विभिन्न देशक संस्कृति इतिहास खान पान भाषा पर्यटन स्थल वैज्ञानिक खोज खेलक समाचार आ अन्तर्राष्ट्रीय धर्मक घटना जानकारी सेहो ओ बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाइत अछि
सोशल मीडिया दुनियाक विभिन्न देशक लोक सबके एक दोसरक संस्कृति बुझवाक अवसर देत अछि जाहि से आपसी सम्मान मित्रता आ समझदारी बढ़ैत अछि
बिल्कुल मित्र मुद्दा सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताबैत आखिर समस्या समयक बर्बादी ध्यान भंग होयब पढ़ाइमे कमी आ शारीरिक गतिविधि कम भअ सकैत अछि
बिल्कुल अभिभावक सबके सेहो बच्चा सबके सोशल मीडिया सही ढंग से उपयोग करबाक शिक्षा देबाक चाही जाहि से ओ सब सुरक्षित रहती आ गलत जानकारी से बचि सकती
बिल्कुल मित्र सोशल मीडिया पर सभसँ महत्वपूर्ण ई बात अछि जे ककरो निजी जानकारी बिना अनु मति साझा नहि करबाक चाही आ कोनो अफवाह वा अपप्रुष्ट समाचार बारे जागी आगाँ नहि बढ़ाबक चाही
बिलकुल डिजिटल दुनिया मे जिम्मेदार नागरिक बनब सेहो बहुत आवश्यक अछि कियक तऽ हमर एकटा पोष्ठ टिप्पणी व वीडियो हजारो लोग धरी पहुँची सकैत अछि आ समाज पर प्रभाव छोड़ि सकैत छै
बिल्कुल मित्र सोशल मीडिया पर सकारात्मक सोच सभ्य भाषा सत्य जानकारी या सम्मानपूर्ण व्य वहार अपनायल जाय त ई समाजमे शिक्षा सहयोग प्रेरणा आ विकास बहुत पैघ माध्यम से बनि सकैत अछि
बिल्कुल हमरा लागि अछि जे सोशल मीडिया केवल मनोरञ्जन लेल नहि बल्कि ज्ञान बढ़ेवा नव कौशल सिखबा रोजगारक अवसर खोजबा आ समाजक भला करबाक लेल सेहो उपयोग कयल जाय तखन एकर वास्तविक लाभ भेटै
बिल्कुल मित्र बिल्कुल आयक समयमे डिजिटल युग ताहिसँ बदल रहैत अछि आ सोशल मीडिया सेहो प्रतिदिन नव-नव सुविधा तकनीक आ अवसर लय आबि रहल अछि जाहिसँ दुनिया भरक लोक सब लाभ उठा रहल छथि
भविष्यमे कृत्रिम बुद्धिमता आधुनिक तकनीक तेज इंटरनेट आबि जायत तऽ सोशल मीडिया आओर विकसित होइत आ शिक्षा व्यापार चिकित्सा संचारमे एकर उपयोग आओर बढ़त
बिल्कुल हमरा विवश विश विश्वास अछि जे प्रत्येक व्यक्ति सोशल मीडियाक उपयोग सोच समझि के किए समित समय लेल सत्य जानकारी संग सकारात्मक उद्देश्य करत तऽ सम्पूर्ण समाज लेल बहुत उपयोगी साधन बनि सकैत अछि
ह आइ अहाँ सोशल मीडियाके इतिहास उपयोगिता लाभ सावधानी भविष्य आ समाज पर प्रभाव बारे मे जतेक विस्तारसँ जानकारी देलियौ ताहिसँ हमरा बहुत किछु सिखय लेल भैठल आ अब हम सोशल मीडिया उपयोग आओर जिम्मेदारी से करब
बिल्कुल मित्र बिल्कुल सोशल मीडिया एहन माध्यम बनि गेल अछि जाहिसँ कोनो व्यक्ति अपन विचार अनुभव ज्ञानकला व्यवसाय शिक्षा आ समाज सेवक कार्य से बहुत कम समय मे लाखो लोक धरि पहुँचा सकैत अछि जाहिसँ प्रतिभाशाली लोकसभक आगे बढ़बाक ना भेटत अछि
बहुत गामक विद्यार्थी कलाकार किसान शिक्षक आ छोट व्यापारी सोशल मीडिया माध्यम से अपन प्रतिभा आ काज दुनिया भरक लोक सबके देखाबेमे सफल भेल छथि जाहि से हुनक जीवन मे सकारात्मक परिवर्तन आबि गेल अछि
बिलकुल मित्र सोशल मीडिया पर यात्रा विज्ञान इतिहास भूगोल भाषा कंप्यूटर स्वास्थ्य खेती रोजगार व्यापार आ अन्य बहुत विषय पर प्रतिदिन नव नव जन जानकारी उपलब्ध होइत अछि जहिसँ सीखबाक नया अवसर बढ़ैत रहैत अछि
ह जे कोनो व्यक्ति प्रतिदिन किछु समय निकालिए ज्ञानवर्धक सामग्री देखै तऽ ओ अपन सामान्य ज्ञान भाषा कौशल तकनीकी ज्ञान जानकारी आ आत्मविश्वासमे निरन्तर सुधार करि सकै कतऽ छी
बिल्कुल मित्रो सोशल मीडिया पर बहुत संस्था मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम परीक्षा तैयारी कैरियर मार्गदर्शन छात्रवृत्तिक जानकारी आ रोजगार संबंधी सूचना साझा करैत छथि जहिसँ लाभ लाखो विद्यार्थी लाभान्वित होइत छथि
बिलकुल बहुत डॉकटर वैज्ञानिक शिक्षक अभियन्ता विशेषज्ञ सेहो सोशल मीडिया के माध्यम से अपन अनुभव साझा करैत छथि जहि से सामान्य लोकके सही जानकारी सहज रूप मे प्राप्त प्राप्त होइत अछि
बिल्कुल मित्र मुद्दा सोशल मीडिया पर कोनो जानकारी पर विश्वास करबाक पहिल ओकर स्रोत अवश्य जाँचबाक चाही किए तक इंटरनेट पर सही जानकारीक सङ्ग सङ्ग कखनो भ्रमक ओ गलत सामग्री से फैल जाइत अछि
बिलकुल डिजिटल सुरक्षा लेल मजबूत पासवर्ड बनाबै दूचरणीय सुरक्षा अपनाबे अपरिचित लिंक पर क्लिक नहि करे आ निजी जान जानकारी से सुरक्षित रखब बहुत आवश्यक अछि
बिल्कुल मित्र सोशल मीडिया पर सबसे पैघ जिम्मेदारी छी जे ई सभ सभ्य भाषा प्रयोग करी ककरो अपमान नहि करी घृणा नहि फ फैलायब आ सदिखन सम्मान पूर्ण व्यवहार करी
हँ सोशल मीडिया पर सकारात्मक सोच प्रेरणादायक विचार शिक्षा सम्बन्धी सामग्री आ समाजक भलाई संदेश साझा करबा से बहुत लोको प्रेरित भए सकैत छथि
बिलकुल मित्र जखन प्राकृतिक आपदा बाढ़ी भूकम्प महामारी आ अन्य कठिन परिस्थिति उत्पन्न होइत अछि तखन सोशल मीडिया राहत कार्य सहायता रक्तदान दवा आ आवश्यक जानकारी स तक पहुँचाबै मे बहुत उपयोगी सिद्ध होइत अछि
हँ एहि कारणे सोशल मीडिया केवल मनोरञ्जन साधन नहि बल्कि समाज सेवा जन जागरूकता शिक्षा आपसी सहयोग आ मानवताक सेवा करबाक सेहो महत्वपूर्ण मध्यम बनि गेल अछि
बिल्कुल मित्र सोशल मीडियापर समयक सही प्रबन्धन सेहो बहुत आवश्यक अछि किए तक अत्यधिक समय मोबाइल पर बितबै पढ़ाई काज व्यायाम नींद आ परिवारक संगग बितबय वला समय प्रभावित भरि सकैत अछि
हमरा बुझाइत अछि जे प्रत्येक व्यक्ति के प्रतिदिन सीमित समय सोशल मीडिया लेल रखबाक चाही आ बाकी समय पढ़ाइ परिवार स्वास्थ्य खेलकूद आ अपन लक्ष्य पर ध्यान देबाक चाही
बिलकुल आइ काल्हि डिजिटल युगमे सोशल मीडिया सही दिशा देखाओल वाला साधन बनी सकैत अछि आओ ओकर उपयोग ज्ञान ईमानदारी सकारात्मक सोच आ जिम्मेदारी संग कयल जाय
हँ बिलकुल सोशल मीडिया पर विभिन्न देश संस्कृति भाषा समाजक लोको सब एक दूसरा से जुड़ैत छथि जाहि से विश्वमे आपसी समाज मित्रता आ सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ेत अछि
बिल्कुल हमरा विश्वास अछि जे भिष्यमे सोशल मीडिया आ कृत्रिम